हेलो हेलो रितेश हाॅव आर यू
ठीक छी रितेश
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
की करै छी
एखन रोमा के दलान पे बैस कऽ हवा लगबै छी
ओ खाना पीना भऽ गेलै
हँ खाना पीना भऽ गेलै अहाँके
की सब भेलै यऽ
खाना पिना मे
हुँ हेलो
किछो नहि एकर मतलब किछो नय मतलब भेलैए भात दालि चोखा
अच्छा जे किछो तऽ भेलै नऽ भात दाल चोखे भेले भेलै न और कहियौ के सब छियौ ओतऽ
एगो छै जे सौरभ
ओ
तऽ कते आदमी से आय बात भऽ गेल
बाप रे बुहत दिन आइ हमर चालुए भेलैए एखन कनी एक घंटा आधा एक एक घंटा पहिले बुझलिए चालुए भेलै यऽ बुझलिए तऽ एगो के किओ लड़कीे छले अंजान एगो लड़का छलै कि ओ केलकै
डबल
एगो लड़का छलियए किओ एहने किछै विकास झा विकास झा नामसँ छलै ओ केने छले तऽ ओकरा सँ बात केलियै एक बेर हम सागर जी के कॉल केने रहियै हुनका से बात भेल ये जूही पर फोन जाइ छै लेकिन जूई के फोन नहि उठ पाबै छै
मोबाइल खराब छै
तऽ फोन नहि भऽ पाबै यऽ अहाँ पर देखलहुँ हम अपन ग्रुपमे मैसेज भेजै छियै केओ केओ कहलक तऽ एक दू आदमी अर्चना जे छै अर्चना ओकरासँ बात भेल या अर्चनो से बात भेल हँ हम किया नय
के छै
अरे ओ भोला के बहिन
ओ हमरा सबके चिन्है छलै हमरा भेल के छथिन अर्चणा
कोनो
आ आ ई की जे सोनी ठाकुर त बात भेलैए
नहि हमरा नहि भेल यऽ बात ओकरा से
ओहो गुवहाटी रहैत छै नइ पता चिन्है छै हमरा सभ हमरा सभ गोटाके
आ त चिनहैत हेतै केओ अर्चना फोन केल अर्चना तऽ एखन मधुबनीमे छै
ओ
की कहलियै
मधुबनी रहै छथिन
आब मरमती रहय लगलेै कहलकै जे जॉब करै छियै आब एते रहय लगलियै
अपने जॉब करैत छथि
अपनो स्कुल मे पकड़ने कहलक य कहलक की जे चलू अय के थ्रु कमसँ कम बातो तऽ भऽ जायत ने भाभी ओना तऽ ककरोसँ ककरो संपर्क के नहि छै आइ काल्हि
हूंम्म हूंम्म
तऽ अइयो के थ्रू बात भऽ जाय आ हमरा भेल कि आहाँ जे कहै छिय कॉल कहलौं तऽ हमरा भेल की जे शिवानी छी
नहि
आओर कहियौ
आओर सभ बढ़ियाँ माँ वला अपना वला मे नहि खोललियै डर भेल जेकि एके डोर भेल जे की केना छै नहि छियै अगर बात करै ले बढ़ियाँ बढ़ियाँ आदमी
पर्सनल पर हो छै बुझलियै आर सब कहियौ
आओर सभ ठीक
आओर बोलियौ अपने कॉल कटत कॉल कटबै ने
पता ये दस मिनट या बारह मिनट पर
बारह मिनट पर आओर हर हर्षके के काम चल रहल छै बढ़ियाँ
हँ चलि रहल छै आहाँ के अगरबत्ती खतम भेल कि नहि
नहि कतहु आहाँ दऽ कऽ गबे केलियै तऽ जराए रहल छियै अखन कहाँ भेलियै खतम खतम हेतै तऽ हम आब आहिके कहि देब टेंशन नहि लिअ
ठीक हँ
आओर कहियौ
हँं सब बढ़िया अपन कहियौ खाना की सब भेलैया
हमर खाना भेलैये दालि भात आलू परोर के भुजिया आ एहि के वजह से हम दाल चरहाके गरमाबै लए चढ़ेलियै से जरि गेलै दालि जरिके खाक भऽ गेलै
तऽ मिस्त्री सब काज कऽ रहल यऽ
नहि मिस्त्री दू दिन सँ नहि आबै छै
एक रुपैया तेहिन तऽ
नहि छुट्टी पर नहि ओ अथी नहि भेज ओकरा उम्हर बात के छै ने कत‌उ सैटरिगं लागल छै सैटरिगं खुलते ओतऽ से तहन ने दोसर जगह एतऽ
त आबई टस बिस्कूट कि रुपआला
टासने
और कहियौ रोमा टस बिस्कुट खाइ छी
गय ह हम नई टस खेब छै बहु आ छै
आ कनि हमरो ले रोमा
बिटू दी के बौआ छै ने ओएह खेतै
आर आ बिट्टू कतऽ गेल
ओ घरमे छथिन
ओ ऑनलाइनसँ बीजी छथिन बिटु बिटूओ छथिन ऑनलाइन सँ बिजी
हँ सै तऽ ऑनलाइन तऽ छैत ओहो
हँ तऽ कतौ ने कतौ बात करैत छथिन आओर कहियो रितेश हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो ऋतु हेलो हेलो हेलो